हेलो
हेलो हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
हँ अपने कहाँ से बोलै छियै
हेलो
अपने कहाँसँ बोलै छियै हमर आवाज जाइ हइ अपनेके
हेलो
हमर आवाज जा हइ अपनेके
हँ हेलो
हमर आवाज
हेलो
हमर आवाज जा है अपने के अपने कहाँ से बोलै छियै हेलो हेलो